हाल ठीक छी
हँ बढ़िया काइल कतऽ कतऽ गेल रही घुमय ले
काल्हि गेल रहौं हम घुमय लए बहुत दूरके सफर छलए हमर
हँ
उगना महादेव के तरफ गेल रहौं घुमय लेल
हू
फेर गेल रहौं हँ फेर गेलहुँ भगवती लग घूमय लेल डोकहर
हँ
ओतहि सँ घूम कऽ एलहुं
मिथिला हाट से हो
नए मिथिला हाट नइ गेल रहौं मौका नै लागल मिथिला हाट जायके
अच्छा कोनो बात नए अगिला दिन
आब आगाँ जायके जेहन मौका भेटत
हँ
की सब भऽ रहल अईछ
किछो नए एखन छोटी लगएयल छलहु परीक्षा दऽ क एयलए परीक्षा दऽ क एयलए ओरे पूइछ रहल छियै जे केहन की बनल काईल एग्जाम मे
हँ परीक्षा दे परीक्षार्थी सबके पुछबाक चाही परीक्षा के बारे मे
हू कहलएथ जे बनलए आब देखियौ रिजल्ट की कहै छै परिणाम
परिणाम नीके हेते
हँ
अगर ओ लिखने हेतइथ तऽ, परिणाम हुनकर नीके हेतइन
हँ से बात तऽ छै, ओना सभ भगवतीये कृपा
मेहनत करयवला विद्यार्थीके निकलबे करैत छै मुदा मेहनत नइ करबै अहाँ तऽ अहाँके नेई निकलत
हुं से तऽ छई।
की सब भऽ रहल छै। ह
किछ नय भऽ रहल छय। छोटी लग मे एलहुं हैं छोटिये लगमे बैठल छी। किछ आओर सब बढ़िआँ
ब्रश भऽ गेलैय
हँ नस्तो भऽ गेलैय
नास्ता की सब भेलै।
नस्ता चूड़ा आम
आम हँ एखन तऽ आम बहुत अथी अइछ एखन आमके सीजन छइ तऽ ओ आम खेबाक चाही अखन
ह गाछी में एकदम आम फड़ल छै।
अहाँसभके गाछीमे आम तोड़अ आयल
ना आम छइहे एखन।
आब आम सधैयोवला छय।
सधैवला छई, लेकिन आम गाछ में लटकले छय एखन तक
एहि बेर तऽ आम बहुत फड़ल रहए मुदा नीके आम नहि छलए
हँ।
आम तऽ खूब फड़ल रहै लेकिन नीक आम नहि रहै।
नीक आम एहि दुआरे नै छले जे पत्थर जे गिरले न।
पत्थर के द्वारा आम के खराब भऽ गेलै।
हूं पत्ता आम पर चोट लग लै पत्थर के वएह वजह सँ। कारी कारी आम पर रहै दाग।
तैँ ओ पहिलेएसँ सड़ल निकलि गेलै।
हँ।
खााय जोक रक नहि रहल।
नाहृऽ।
आओर सभ कहियौ की सब भऽ रहल छै एखन।
काईल जे ठनका ठनक लै।
ठ ठनको अहाँ सभ दिस ठनकल।
हूं बहुत।
बिहाइरो आयल छलए।
हूं राइतो मे छलै।
अखन का मौसम बहुत खराब छै।
हं बहुत।
ताहि दुआरे घर सँ निकल नाइ। मुश्किल भऽ गेल छै सब के। आओर सब कहियौ की सब भऽ रहल छै। आब खाना मे की सब बनतै।
खाना में किछु नहि एखन एखन तऽ भोरे भेलै ये आठे बज लै ये।
हाँ।
धीरे धीरे धीरे धीरे ने पता चलतै जे की। कथी बनतै सामने भोजन औते खेबै बुझबे ई चीज बनले ये।
सादे जीवन।
हाँ स हूँ।
एते गर्मी पड़ि रहलै छै ने जे ग। गर्मी मे भोजन सादे रहे वएहे मे नीक।
हूं। ही ह
सादा भोज।
सादा जीवन उच्च विचार।।
सादे भोजन राखैत छै सादा भोजन जल्दी ओ पचै छै
हूं। से से तऽ छै।
ओर अहाँ कार्य पर कहिया कखन जा रहल छी अपन।
कार्य पर नौ बजे आठ चालीस में आठ पचास में निकलबै।
आठ पचास मे अहाँ अहाँ के काज अछि।
ह आठ पचास मे निकलबै न बजे पहुँचबै तऽ हाजरी बनतै। तकर बाद आगू के काज सभ हेतै।
आगू क काज सब हेत। ते हँ से तऽ छैहे आ गरमीक मौसम।
तब औथिन देखेथिन दबाइ लेथिन जेथिन।
गरमीक मौसम छै तऽ से तऽ भए जाइ छै इ सबमे। परेशान भऽ जाइ छै लोकसब।
हूँ आँ बहुत।
बहुत परेशानी छै ई गर्मीमे पता नइ कहिया ई गर्मी जेतै। आ पाइनके मौसम सेहो जेतै।
पाइनक मौसम एखन नै जाय वला अइ।
अहाँ सब दिस खेती बाड़ी भेल अन।
हँ।
कथी सबके खेती बाड़ी भेल अन अहाँ सब दिस।
कनि बिया बाग भेलैया।
धानके बिया।
हूँ।
खेड़ी दालि भेल खेड़ी दालि खेलौ।
हँ थोड़े मोड़े भेल रहै।
आ खेसारीके।
एखन कहाँ भेलै एखन थोड़े न छै एकर सीजन।
हँ से तऽ नै छै अहाँ लेकिन भेल हायत न।
भेल छलै पिछला बेर छोटी दीदी।
खानपानमे लोककेँ रखबाक चाही।
हँ ।
खानपानमे ध्यान रखबाक चाही लोककेँ बढ़िआँसे खेबाक चाही।
हूँ हूँ।
ताहिसँ शरीरमे लगै छै त शरीरमे तखन लोक। रहै छै तरो ताजा ओहिसँ काजो कायल होइत रहै छै।
हूँ। हँ से छैहे।
बढ़ियाँ रहै छै लोक त काज करयमे मोन लागैत छै।
ए -एख-एखन जे पोखरिमे मखान छै अपन पोखरिमे मखान। वा बहुत बहुत सुन्दर लागि रहल छै।
अहाँक पोखरिमे मखानो अइछ।
हूँ बहु।
पन। अपन मिथिलाके। तऽ मखान तऽ प्रसिद्ध छै अपन मिथिलामे मखान।
हूँ हँ से छै मिथिला मखान प्रसिद्ध छै।
कोजेगरामे तऽ मखानके काज होइत अछि।
हूँ बहुत। दाम दामो बहुत बढ़ि गेल छै मखान सबके।
हँ मखानके तऽ काज होइ छै। ओइसँ ओकर तऽ दाम बढ़ले रहै छै मखानके मखानके खेती होइए अपना लोक। नीक दिस मिथिलामे एकर ज्यादा काज पड़ै छै।
हँ हँ।
तहिस अपनासभके लेल बहुत मूल्यवान छै ई चीज पान आ मखान।
पान, मखान, माछ।
माछ हँ माछो छै। लेकिन पान मखानके जादा छै। हर चीजमे पान मखान पूजा पाठ ईसभ चीजमे पान- पान मखानके जरूरत पड़बे करै छै। कहल जाइत छैक कहल जाइत छै स्वर्गोमे पान मखान नै भेटै छै।
सही बात ए।
ताहिसँ पान मखान अहाँ खेल करू।
पग- पग पोखैर पान मखान।
हँ सैह छै। अपनासभ तऽ मैथिल छी। तऽ ई तऽ मिथिलामे भए जाइ छै। मोन छेले काइल खना मिथिला हाट जाय। लेकिन नै मौका लागल ताहि दुआरे नैह गेलउह।
बहुत नीक- नीक चीज ओतय छै, देखयके लेल भेटत।
हँ अपन मिथिलाक शान सब।
हु ओहिठाम जे छै से अहाँके मरुवा रोटी मारा माछ। खाय मे ओ आनंद भेटत जे किछ कहै के नै।
हँ आनन्द तऽ छैहे, जे अपन घरके खान पान होइ छै से ओत रहै छै। मिथिलामे जे अपनासभ मिथिलामे देखल जाय छै, से।
हू - हू ओ जे छै, अहाँके और ई पोखैर छै बड़का टाके, ओयमे नाव पर चैढ़ क एकदम घुमू पूरा आनन्दित लिय।
मतलब अहाँके मोन बहटारै ले चीजसभ सेहो रहैत छै, ओत।
ह - ह बहुत - बहुत रहै छै, बहुत चीज छै। फूलक गाछ सेहो छै। रैत कऽ बढ़िया लगै छै, देख जाय मे चकमक चकमक- चकमक करैत रहै छै, दिन के ओते बढ़ियां नै लगै छै। जत ओते रैत क बढ़ियां लगै छै। लाइट चमकैत रहै छै न। लाइट सब रहै छै तऽ, लगै छै जे भव्य - भव्य जगह ऐल छी।
से तऽ छैइहे ओतऽ ओतुक्का शोभा सुन्दरता दूर दूरसँ आदमी अबैत ऐच्छ।
हु, ह विदेशो स आदमी सब अबै छै घुमय ल।
हमरेटा एहन सौभाग्य नै भेलेहँ एखन तक। हमरा हमर बहिन सभके मोन लागल छैन।
नै, छोटियो के सौभाग्य नै भेलैनहे, छोटिया एक दिन केहै छेले भायजी चलू। कहलीयेन जे चलब एकदिन सब सगे।
एक दिन मोन लागल ऐच्छ।
देखियौ, साँझके एक दिन चलै छियै अपना सब सबगोटा। घुमिकऽ आबै छी।
भीड़मे जायमे नीक लागैत छै।
नहि नहि, भीड़ से बैचे के रहै।
नहि, लोक मतलब अपन संगे जायमे नीक लागै छै, असगरे
हँ, सभ सभगोटा अपने सङ्गे जायब, तखन नीक लागत।
हं सङ्गमे जे जाइ छै
हुं।
सङ्ग मे जे जाइत छै तऽ एक एकटा रहै छै जे सभ आदमी अपने सङ्गे छी त घुमैयो मे नीक लागै छै।
हँ मौहन आनन्दित रहत।
हँ, सब बढ़िआँ छै।
चलू तब, ठीक छै तऽ।
नहि, कनि, कनि आओर गप कऽ लिअ, अहाँसे गप रहे।
और सब सब बढ़िया
हँ, ठीक छै, आओर सब बढ़िआँ छै।
आओर की सब एखन भऽ रहल छै।
ऑय?
की सब भऽ रहल छै एखन। आ नहेनाइ सोनेनाइ नहि